सब नीक छै अह अपन बतालहु अपने के की हाल छै
आ हाल चाल सब नीक छै रुो प घर पर सबो देे नीक छै सब संव ठीक छै
ह जी सब लोग सुरक्षित छै सबके तबियत नीक छै सबलोग सुत गेल छै पिताजी बाहर गेल छै केकरो बाद शादी बियाह छै ने ओकरे बराात गेल छै आ बकी सबलोग सुति गेल छै
शादी बियाहमे नहि जाइ छि क
न हम न जाइ छीय हमरा नीक न लागै छै ऊपर से हम बस ओकरे मे जाइ छी जेकरा से जान पहचान हमर रहै छी जेकरा मे मन लागै छै
तने रिश्तारमे पड़े छै तऽ एगो जाइ छै कि नहि
की बोलै गाँवमे
नहि रिश्तेदार ह लोगोरमे बोने हो गेल छै मामा जगह हो गेलल छै दाल जगह होइ छै जग
जेकरा साथ बचपने सब बीतल छै ओकरे में जाइ छै ब बी सब मे न जाइ छै हमरा बकी सबमे जाय के मनो न करै छै
कहै छै ई लगन मे रबआ गल छै कि न कोनो को बिआ मे गल छै कि नहि
ह ग गेले छी लेकिन जहिया से मतलब आहके जानके हैरानी होइ अभी तक मतलब कि जइए दूध त तीन साल से यहाँ रहै छी ने दू ढाई साल से तऽ अभी तक एको गोड़ा के बियाह मे न गेल छै हमारा मने न करे छै जाय के
ओ बात सही हइ बिआह बिआह कहाँ पड़ै छै अरो होतना लैके
मिलबो करै छ तैयो ने जाइ छै
बात सहि कहि छै हमरो उतना जाय के मन राखै छै मने जहाँ अच्छा लागै छै जहाँ सब रहै छै ने मोन लगे छै अपन जैसन लागे छै ओह जाय के मन करे छै हम त महलो कोनो होइ छ य कही अगला रिश्तेदारो होइ छै तऽ मिले छै तऽ हमरा आ जाय छै घर के लोग जाइ छै हमरा जाइ छै हमर तऽ ब मोने न करै छै जायके अनजान जगह पे या को के रिश्तेदार के आ छै सब जाय के मोन न करे छै काल त जाइ छै कोइ सुनहि
अपने के अपने के बिलकुल सही बात कहै छीियै हमरो ऐस अक होइ छै जकरास से जान पहचान नहि होइ छै जकरा जानै छी न हमरा जाय के मन न करै छै
बात छै अकेलापन लागै छै ठीके छैनअ चिने छै ने कर छै आ कैस अकेले क हाँकरै छै उस मन न कर जाइ छै
जी एहि ले हम अपने न जाय के चाहे छीयै ने जयबो करै छी
त कहै छै आज प्राय कने पढ़ले छै काज काज क पढ़ले छै
आजू एगो चैप्टर अब खतम होय वाला छै तनी अब उतना न पढ़े छी मतलब क धीरे धीरे ने पड़े छै एके दिन मे दस घं्टा से शुरुआत न कर सकै छै नहि तऽ दू दिन के बाद फेर मन बदल जाइ छै
ह ई हो बात सही कहै छै अब एक थो प्रेसर दै छै ई बैग पसा द छै तऽ खू
आ सबसे बड़ दिक्कत जानै छै की छै कि मतलब क सवेरे एतना नीन्द आबै छै पता न की पूरा मतलब कि देह हाथ कोने के दुन दर्द करे छै हाथ दर्द करै छै कन्धा दर्द करै छै मतलब की इतना नींद आबै छै कि बेडो ऊपर से आजकल उठे के मने न करे छै हर तका तैका देर में सुत जाइ छै
त तर रात क बजे सुताइ छै गर दीमे नउ पाय छै
ए रात मे हम जल्दीे सुति जाइ छी पहिले क सब दिक्कत होइ छै अभी इ एनाहीय हो हो रहै छै दिक्कत अहाँ त जानबे करै छी पहिले के पहिले केतना बढ़िया रहत रहे छै अब एतना दिक्कत होय छै लागे मतलब देह मे द मे पड़ा न छै ऐसन लागे छै
ओ तऽ आ ठीके बात छै नी रै छै दू ल छै त सेहत बढ़ल रहे छै दूध केब रो के छै सेहत गबड़ जाय नी न छै तर बिय दूती नीन्द लेे छै कोनो बात नै कोई जागे छी बाहरै ने रउआ नींद बढ़िया से ल छी
जी त नीन्द एकदम नीक ढंग से लेबे के छी आ लेबो करै छी हम अहाँ के बोले छी कि अहाँ के तोरा बारिश भेल छै
हँ ब बारिश सबभी हो रहै छै आधा घंटा पहिले बारिश भ गेल छै बढ़िया से अभी त बस बुनबुनाय छै अभिवता बारीतना होइ छै बारिश त होइ छै परसो परसो एत बढ़िया से बारिश होइ छै का कहै छै एकरमाली तूफान काला बादल छा गेल छै पूरा ढूल माटी पुरा उड़े छै घर बारिश बरसे छै उसके दू तीन घंटा बालित पै छै जोर से बरसै छै बरसे से पूरा रोड जाम हो जाइ छै
ओ हमीयो तरफ ए नहि छै मतलब की आजू तऽ उतना जोर से न आयल छै लेकिन एकदम बुनी बुनी बरसे छै अभिय तनी मतलब क तेज भेल छै देखू की होइ छै इतना बारिश अब त मतलब सावन कहिया से आबै छै सावने मे न बारिश होकै छै
अ सावन तीन तारीखे चढ़इ छै लेकिन अब सावरो सँ पहिले त बारिश ढेर होइ छै कले के त बारिश का बात करै छैे जब स्कुल जाइ छै त बारिश आ पहिले के बारे सोचे त लगातार चार दिन पाँच दिन बारिश होइ छै अब त एक घंटा दू घंटा होइ छै ओकर बाद पन्द्रह दिन बीस दिन बाद बारिश होइ छै पहिले त रोज देखै छ कि आ पहिले दिन भर बारिश दू घंटा बरसे छै फिर दू घंटा परतै उपरसे बारिश कहाँ रहै छै
जाने छी पहिले हम रहत रहे छी ने अपन घरबा पे त मतलब क लगातार तीन दिन चार दिन तक बरसते रहल जाए छै रात भर बरस रह जाइ छै पूरा मतलब क बाहर पानी लग जाइत रहै छै जाय में एतना दिक्कत होइ छै कि हम अहाँ के की बताऊ
अब तऽआज के बारिश का करल जाए आज बरसे छै दस दिन पंन्द्रह दिन बाद न
हँ नहि तऽ दू घंटा बरसे छै फेरो दस दिन आराम करे छै
ब त सावनो आइ छै सावनो त बरसे छै बर्फे छैब देखै छ सावन मे कइसन बूझाय बारिश होइ छै कि नहि
लेकिन नीक के नहि रहै छै ओतनो बारिसो नहि भर सके चाही ज्यादा बारिश मतलब बरस जाइ छै त पूरा किच किच हो जाइ छै बड़ा दिक्कत होइ छै आबे जाबे मे
आबे जायमे दिक्कत र बारिशे नहि होइ छै त पानी कहाँ से पियै छै खेत बाड़ी कत होइ छै अनाज कते बनेज पे ई दत
हँ तऽ इ बात ई बतब तऽ अहाँ नीक कहै छी तैयो मतलब ज्यादा बारिश आ जाइ छै तऽ फसलो बर्बाद भ जाइ छै दहारो अ त छ कोइ छै को साफ जे हमरा तऽ सबसे ज्यादा डर लागे छै सांप गुजर के सांप से हमरा इतना डर लागे छै कि की बताउ
आब उतना बारिश भय जेइहे साफ हो पहिले त इतना बारिश होइ छै पे कछुआ होइ छै या पिलुआ ए रे रिंग वालला रहै छै ओ सब कोन कोन प्रकार के बारिश मे प पिलुआ आइ छै अब तऽ बारिशे नहि होइ छै तऽ पिलुव कहाँ से होइ छै
हम ते आजुए देखे छी सांप हमरा ते साफ के बच्चा देखे छी हमरा ते इतना डर लागे छै सांप से अहाँके डर लागै छै कि नहि सांप से
सांप से कोन न डरे छै सांप से तऽ हर कोइ डरै छै सांप तऽ कोनो
ओ कितना त साफ रोडो पे दिख जाइ छै कभो कभार बीच रोड पे
बीच रोड पे त अब सांप ते ह ना दि छै गाँंव में दि गांव में पेड़ पौधा बहुत रहै छै
हम तऽ ओहु तर देखले रहे छी मोतिहारी ओ मे देखले छी ओ दिन
ह तऽ कोनो जगह पेर बिल हो ने बिल ओर मे होइ छै
हां ओ ओ साइब जाय छै जंगलवा मे
ओ तऽ बइ सांप तो अरे न दिखै छै सांप कह बोली अ पहले रहल छी तऽ दिखै छै पहले तऽ बारिश मे इतना दिखै छै का करै छै बारिश होइ छै अब तऽ पहले बारिश होइ छै मतलब बर पूरा पानी पूरा भर दै छै जाय के आय के रास्ता न रह छै अब तऽ बारिश से कहाँ होइ छै सब रोड
आ अह अहाँके ओर बारिश में दिक्कत होइ छै
इ तऽ होइ छै ने पहले होइ छै पहले अइसन बारिश अब कहाँ होइ छै पहिले बारिश होइ छै तभी
तैयो मानलू कि जे दिन एक डेढ़ दिन लगातार बारिश होइ छै तऽ अहाँके तरफ दिक्कत होइ छै नाली में पानी चल जाइ छै नीक ढंग से
ह देखट बॉल छै बड़ बड़ नाली जा छै तऽ नालीमे चल जाइ छै हमर तऽ पल घर रहै छै ने तने आ पहुँचे छै पहले आब तो रोडवा बन गए छै रोडवा ऊचं होगेल रोडवा सब पानि नहिय छै त नाली मे रधा चलि जाइ छै
जी तब तऽ नीक छै तब अहाँके कोनो दिक्कत न छै की
ओर बताई जरूर ट्रेन के आवाज आय छै कि नहि घर तक पहुँचे छै कि नहि
न एने त गाड़िए न चलै छै रेलगाड़ी एने ननू चलैत छै ए जेने अहाँके शहरमे रेलगाड़ी चलैत छै ने उहे पे चले छै अपने के घर उरी रेलगाड़ी के आवाज आबै छै
ह यहाँ तऽ आबे छै पहली तऽ बहुत आबे छै रेलगाड़ी के आवाज अब तनि कम होबै छै अब ओतऽ नहि छै क पहिले तऽ आब आजे स्वामी के जाइ छै कही प तीन बजे आबाज जेै तऽ मारै छै तीन बजे ्रेन होइ छै साथ मेै साथ जै परता आ तीन टा बाजी सब पता रहै छै कोन क कोन आब तऽ माल के सिस्टम आ जाइ छै ओहलि कर रहै कि लाइ से थोड़े चलतेै ट्रेन अब तऽ लाई से उतना आवाज कहाँ करै छै फि
ए तऽ आबाजुा अयबो करै छै तऽ राते के न आबै छै दिन मे थोड़े होै छै जब शान्त माहौल होक छै तऽ हमनियो के तरफ नु आयल रहे
कहाँइ छै दिनके शान्त रहै छै ने सब माहौल लोक पहुँच छै आब त गड़ी ल लोक चल चलबे कर छै राति मे उतना फ्रेश आवाज नहि आय छै दिने मे आय छै ठीक कहै छै थोरा हम बाद में बात करै छै काल आबै छै फेर रखै छै फेर बात बाती काफी नीक लगे छै नस्ते छै
तीनो मस्त ह हमरो कफे निकल